हलो
जय झूलेलाल
जी ॿुधायो किथां था ॻाल्हायो?
हम् कारंजा लाड मा, तां?
किथा?
करंजा लाड
अच्छा
तव्हां काथां ता ॻाल्हायो?
मां दिल्ली मां आहियां।
अच्छा
हं छा कंदा आयो?
म म मां फ़िलहाल त घर ई आयां स्टूडेंट आयां।
अच्छा-अच्छा-अच्छा कहिड़े में पढ़ो, कॉलेज में स्कूल में? कॉलेज में आयो स्कूल में आयो?
बी एस सी कंप्लीट हो गई। मतलब थी वई आ हाणे घर हिच आया मम्मी जी तबियत ठीक न हुई, त ड्रॉप वतो।
ठीक है ठीक है
हं
ॾाढा सुठी ॻाल्हि आहे, बी एससी था कयो, अॻते मतिलब साइंस में अॻते
हा कंप्यूटर में, हा हम्म
ठीक आहे, ॾाढी संभावनाऊं आहिन, त पहिंजे सिंधी भाषा खे बि तहां हिन में ई इंक्लुड कंदा त तव्हांखे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो हिनमें, अॼकल्ह यूपी एससी में बि तां करण चाहियो त हुन में बि सिंधी भाषा खे वठी करे कयो न त रैंक वधी वेंदी आहे सौ खां पंजाह खंण तांईं।
हा।
हा त न।
मां ऊंअ सिक्सटी फाइव जो आहियां मुं मुंहिंजी ॿ धीअरियूं आहिन, तव्हां जहिड़ियूं आहिन कॉलेज में पढ़ंदियूं
अच्छा।
ह।
मां दिल्ली में रहंदो आहियां। हिन जेको आई आई टी मद्रास कम कंदो आहियां।
जी।
आई आई टी मद्रास जे सिंधी प्रोजेक्ट, हलो
अच्छा- अच्छा, हा हा।
आई आई टी मद्रास जे सिंधी प्रोजेक्ट में कमु कंदो आहियां, हुननि जो बि अहिड़े ई नमूने कमु हूंदो आहे, जीअं हे थी रहियो आहे न। रिकॉडिंग करण, रिकॉडिंग्स खां पोइ पो हुनखे ॿुधी करे टाइप करण ऐं उनखे चेक करण ऐं मतिलब ए आई खे ट्रेनिंग ॾियण, एक्चुली ही सब ही सभु कम थी रहिया आहिन, हिन करे थी रहिया आहिनि कि असां जेको ए आई मॉडल आहे, हू सिंधी भाषा में बि कमु करे सघे‌।
अच्छा।
हा सभ सरकार जो मक़सद आहे कि जेतिरी बि ॿावीय भाषाऊं आहिन हू हुन में कमु थियण कंपलसरी हुजण खपे। जेको बि कमु थिए उहो हुननि ॿावीहनि भाषाउनि में ज़रूर थिए। त हिन करे हुनमें हुन जो फ़ायदो असांजी सिंधी भाषा खे बि मिली रहियो आहे।
हंम।
जीअं तव्हां जेमिनी सां सिन्धी ॻाल्हाईंदा आहियो न हिंदी में इंग्लिश में त हू हिंदी या इंग्लिश में जवाबु ॾींदो आहे। अचण वारे टाइम में हू सिंधी में बि जवाब ॾींदो।
अच्छा।
हा इहे सभ कम हुननि जे लाइ ई थी रहिया आहिन।
हम्म
छाकाण त हुनजी मेमोरी में अंञा सिंधी लैंग्वेज कोन्हे। त उ सिंधी लैंग्वेज कीअं ईंदी जब मशीन जे अंदर सिंधी अख़र सिंधी भाषा हूंदी तॾहिं त हू हुनखे कोनाइस कंदो न।
हा। ॿियो दिल्ली में तव्हां काथे रहियो?
दिल्ली में मां जनकपुरी में रहंदो आहियां।
अच्छा।
हा। मां सिंधी नाटक बि कंदो आहियां।
विया अयो कॾीं तां?
महाराष्ट्र में मां बॉम्बे में आयो आहियां।
अच्छा।
हा हा बॉम्बे में असांजा शो वग़ैरह थींदा रहंदा आहिनि न मां नाटक बि कंदो आहियां सिंधी नाटक।
त हिन हुन सिलसिले में मुंहिंजो ॿ दफ़ा बॉम्बे। अर्जेंट थी चुको आहे
हमम।
त त शो करणु आहि असां सिंधू मराठा सिंधु भवन कोई आहे हुते।
हम।
त हुनम में असां नाटक करणु आया हुआसीं।
हम हम। ॿियो अंकल तव्हांजी फैमिली में केरु केरु तव?
ॿुधायो न ॿ देरूं आहिनि तव्हां जहिड़ियूं सुणियूं सुियूं स सुठीयो
हम।
ज़ाल, ज़ाला तडाबी छोकिरी बि आहे। त
हम।
ॿियो तव्हां छा आहे अॻिते जो इरादो अॻिते छा तवां सोचियो आहे करण जो।
हम। हाणे मम्मीअ खे पैरालिसिस थीयो हुयसि तॾहिं पोइ मुंहिंजी पढ़ाई रुकजी वई हाली। घर ती सभाला हम हाणे। ऑनलाइन इह ई ए आई वग़ैरह जा क्लासिस चालू आहिनि।
अच्छा।
ऐं। एम एस सी बि हिन साल खां सोचां थी कंदमि। घर वई करे ओपन यूनिवर्सिटी मां।
पढ़नि त जेतिरो थी सघे पढ़णु खपे ऐं। पढ़ा ते पढ़ाई कमी ईंद आहे।
हा।
ार
पंहिंजी गुड़िया सां कंदियूं आहिनि।
जेतिरो पढ़ंदा त हुनजो तव्हांखे फ़ाइदो ई मिलंदो। पढ़ी करे सुठी पोस्ट मिलंदी सुठो कमु मिलंदो। त ह सभु पढ़ाई लिखाई जो ई आहे त। तव्हां अॻिते कीअं वञांदा। छा कंदा इ सभु पढ़ाई लिखाई जो ई आसिरो हूंदो आ।
पर अ हार न मञिजो मतलब जेको बि करिणो आ हुनम में लगन सां कॼो ऐं हुनजे पुठियां पइजी वञिजो। की ही मूंखे हासिलु करिणो ई करिणो आहे कंहिं बि हाल में।
हा।
कॾहिं- कॾहिं नाकामयाबी बि मिलंदी आ पर हुन सां निराश कोन थियणु खपे। अगते वरी वधणु खपे नए सिरे सां वरी हिकु शुरू करणु खपे। त हिकु त इहो कमु थी वेंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे।
हूं।
पक कामयाब थींदी इहिड़ी गाल कोने।
असांजी सिटी नंढी आ। न त एतिरो मतलब हो कान्हे एक्सपोजर हिते
हर चीज लाइ ॿाहिरि वञणो पवंदो आ।
काई ॻालहि कोने हो त काई ॻालहि कोने क जेको जिते जेतिरा संसाधन आहे, असांखे औत हुनमें ई कमु करिणो आहे। हुन में ई रही करे असांखे पाण खे ॻोल्हिणो आहे, पाण जी सुञाणप ठाहिणी आहे।
पाण खे क़ाबिलु ठाहिणो आहे, त अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे ऐं, सिंधी त अहिड़ा सुठा माण्हू थींदा आहिन, ऐं जिथे बि हूंदा आहिन पाण में चिपकी ई वेंदा आहिन। पेहिंजे- पेहिंजे लाइ कुझु न कुझु करे ई वठंदा आहिन।
हूं
ॿियो तां घुमणु-फिरण काॾे वेंदा आहियो?
फिलहाल त घर में ई वेकेशन त मुंहिंजो सॼो कम ई ऐं वेकेशन ई आहे, छाकाणि त मुंहिंज सॼो कमु ई मुंहिंजो वर्क फ्रॉम होम आहे, मां घर मां ई वेही करे कमु कंदो आहियां। आई-आई-टी मद्रास जे लाइ कमु कयां तो, त मद्रास वञी करे त कोन कंदुस।
हूं।
हा दिल्ली में वेही करे ही हुननि जे लाइ कमु कंदो आहियां। सॼो कमु ऑनलाइन आहे।
हम!
त मुंहिंजे लाइ त ह, वेकेशन ई आहे जॾहिं मर्ज़ी घुमण निकरी वञ। जड़हिं मर्ज़ी कमु कयो हो हुन जो टारगेट फिक्स आहे, उहो कॾहिं बि करिणो ई करिणो आहे, राति जो कयो ॾींहुं जो कयो। सवेल कयो मंझन जो कयो, उननि खे, उननि खे कमु पूरो थियणु खपे। अॼु न कयो त ॿे ॾींहुं डबल करे वठो, काई ॻाल्हि कोन्हे। हुननि जो कमु पूरो थियणु खपे बस।
हा!
त हो हिन करे, हिन करे असां निश्चिंत रहंदा आहियूं, की असांजो कमु त थी वेंदो आहे पूरो।
हूं। हुता जो मौसम वग़ैरह कीअं आहे, बारिश-वारिश आहे।
दिल्ली में, न अञा त कोन दिल्ली में त अञा ॾाढो ॾाढी गर्मी आ, ॾाढी ऊञ आहे, त हिते त परेशानी ई परेशानी आहे।
हम्म!
छाकाणि त, अञा ताईं मासून मानसून जो बि अञा ताईं कुझु ख़बर कोन्हे। कॾहिं ईंदो, छा थींदो?
हम्म!
अञा ताईं गर्मियूं लॻी पयूं आहिनि।
हा
बुरो हाल आहे हिते दिल्ली में त गर्मी जो, दिल्ली जो बुरो हाल थी वेंदो आ गर्मीनि में।
हम्म।
हाणे हिते बरिसाति बरिसाति जो टाइम थी वियो आहे। मींहं जो टाइम थी वियो आहे। मींहं कॾहिं पवंदा ही अञां ताईं ख़बर कोन्हे।
हूं।
ॾिसउ था, चवनि ता
हा।
ॾह ॾींहंनि में अची वेंदो, ईअं बि अची वेंदा, पर कॾहिं कॾहिं कोन ईंदा आहिनि दिल्ली में
हम्म हम्म,
ॿियो हुते महाराष्ट्र में त अची वियो आहे मानसून, हुते त बरसातूं थी वियूं आहिनि, बॉम्बे में त थियनि थी बरसाति।
हा बर थी वयी आहे हिते।
त हुते त मूंखे मां ख़बरुनि में बि ॾिठो की त तमामु पाणी पाणी ठही वियो हुयो सॼो बरस बॉम्बे त पूरो हिकु ई मींहं में।
हा हा।
चलो तव्हां ॿुधायो सभु ठीकु ठाक आहे घर में? क सभ कम कार ठीकु? पढ़ाई लिखाई ठीक थी हले न? ठीकु आहे ठीकु आहे बसि पढ़ाई कंदा रहियो पाण खे अॻिते वधाईंन्दा रहो, सभु सुठो थींदो त।
ह्म्म,
जेको आहे असांजा मक़सद आहिनि न पंहिंजी ॿोलीअ खे ऐं पंहिंजे पाण खे अॻिते वधाइण त हुनमें पुठियां न रहिजो कॾहिं बि। हुन में कामयाबी कामयाबी पक मिलंदी।
हम्म, हा। हैलो,